ओ गोर लगै छीयैन बहिन की हाल समाचार
ठीक किछु नहि साड़ी मे फौल लगाबै छी माता राम जाइ छथिन गाँव तऽ हुनका इहाए साड़ी
अच्छा खूब सुन्दर साड़ी येए केहन रंगके ऐ साड़ी कीन कऽ आनलियै साउस लै
छै रें
हँअ ऐं समतोला राम गोर छथिन कि ने हुनका पर हुनका पर तऽ हम हुनका पर तऽ गहरे रंग नीक लगैय छैन कि ने
छै त परसुए खरदै गेले तऽ काइल टाइम नै मिलले से तऽ टाइम छै किया की गाड़ी आए छै पहिर कऽ जेथिन इहै
नीक छै ने ओतऽ सब जेथिन तऽ नबा नुआ पहिर केँ जेथिन की ने नुआ तऽ नबका चाही की ने गाम घर में एते लोक रहे छथिन दिआद पटीदार सब देखथिन की ने जे केहन नुआ पहिर कऽ उतर लखिन हे लोक तऽ बुझिते छथिन हिनके जोस हैत तेन कहतेन देखथुन पुतोह केते सुंन्दर से नुआ साड़ी बस्तर पहिरा कऽ भेजल
तैंथ तैं तऽ लगा दै छियैन
नीक करैत छैथ बहिन ओर सुनाव त बनि गेलेन बट खर्चा सब तऽ बनि गेल हेतैन
बनेलियै कनि रोटी बनेलियै कनि पराठा बनेलियै है करैएल भरलियै या आ का कनि कहलियै खाय लए पनीर बना दै छियैन खाइ लए खा कऽ चैल जेै
एह बड भेले की एते विन्यास केले तऽ बड़ी विन्यास खेलेथ गर्मी मे ब बड़ी समय लागल हेतेन
की मशीन छियै रखने
अच्छा मशीनो आबे छै य बोहीन से तऽ हमरा बुझले ने छलै
छै ने हमर दुनु मिश
अच्छा इहो बहिन कम व्यंग पान नै करै छै ई नै बदलली दुनिया बदैल गेलै लेकिन
कन्या जहन आहाँ नै बदलियै तऽ हम कत बदैल जेेबै हमहूँ तऽ ओहने न रहबै
संसार केँ रीत छय बहिन चायल प्रकृत बेमाय ई तीनू संगे जे
हँ हँ हँ आओर अहाँके बनि गेलाय
हँ हँ बहिन हम तऽ खेलऊ नय हाँ खेलौं पनीर हमहुँ बनेने छलियै आ हँ सुतल की छी पड़ल छी एते टा के पहाड़ सनक दिन होइ छै क कते सुतबे करबै बच्चा सब के इस्कूल स अनबै ओकर बादे चैन स सुतब की कहै छी
हमरो डाँर पीट ऐंठै या बैसल बैसल फल लगाओ नै के लैया
हँ तऽ बुच्ची के किया नहि कहै छथि कनि दू हाथ देतनि जाइत पीच देतनि कनि
मने फल लगब लए कहलियै बुच्ची के तऽ हम कहलियै जेहने अहाँ लुरगर तेहने बुच्ची छै तऽ कहलियै जे दुनू गोटा तऽ तेहने छियै तऽ फल लगब ककरा कहबै
कोई लुरिगड़ नै होय छै इहो खर्चा करितथिन तऽ हिनका डाड़ पीट नै तोड़ पड़ितेन
तऽ पाय खर्चा करऽ पड़ै छै न
किया किया बचबै छै तऽ देह बचेती पाइ खर्चा करती से नै पाइ तऽ फेर आबि जेतेैन लेकिन देहनै फेर एतेैन किया नै लगबा लेलथि कहि कऽ
एककरो पास हँ आर बस गर्मी बर अछि काल्ह राइतो मे नै सुतलौं लाइट नै रहए तऽ त नीन्दो लागल अछि हँ नीन्दो अय लागल
रहेन भरि राति लाइट नै कच मच्छी छूटल रहए भरि राति कछ मछ छाइ छी की कहू ने बच्चा बुच्ची सब सुतल छत पर उप नीचा करत तऽ कथीदन के पइर भऽ गेल गेल नीचा आबी तऽ लाइट आइब जेऽ ह फेर चैल जाय फेर ऊपर भाइग क जाय तहिना करैत करैत पूरा राति कटलए कहू उ
नय हमहूँ आ बैसले छलौं हेँ तऽ कहलियै कका लगा दै छियनि फोल कियाकि भऽ गेलै आब तू केयर तू बजे निकलथिन त कहलियै हँ जल्दी जल्दी काम हँ जल्दी जल्दी काम निकाइल कऽ देलियैन हें लंचो बना कऽ पैक कऽ देलिया सबटा भऽ गेल छै किछो नै करबाक
ट्रेन आ बस सामान तमान बान्हि लेलखिन कि नै सामानसब तऽ बन्हा गेल हेतैन हँ उएह बट खर्चा वाला झोरा बन्हबाक हेतनि ओहिमे पइन तइन नीक बेजाय आ अथी सब नै राखि देलखिन हें कनी दालमोट सब
हम ल गेलखिन हन डालमोट बिस्कुट सब नइ से सब नइ छुटै कहखिन गाड़ीये मे कुछ ठंडा ठंडा पिबैत चैल जेबे जूस माज जूस नै होइ छैय नै होइ छै हँ से बला हँ से कह
अच्छा ओ नीक लगै छैन हुनका सेहनता ओहि के रहै छैन
हूँ
भन्ने बहिन एकटा कीन देथिन दू लीटरा त अपन पीबै धीरे धीरे चैल जेथिन अपन हँ ठण्डा रहे हँ चैल जेथिन अपन
बड गर्मी छै कनिया बड गरमी मोन जेना हल बोल लगैया
त देखथौन बहिन इमहरो तऽ सैह गर्मी के हाल छै सुनै छियै गाम घर मे पइन बुनी होइ छै मौसम
गाँंव मे कहिया दु दिन पइन होय छै दु दिन के
दू दिन लेकिन गाछ वृक्ष सब बेसी छय कि ने गाम मे ह तऽ एहन ह एहन एहन नै प्रचंड गर्मी पड़त रहैत छै
आराम भेटत ने बाहर सँ
छै न दिल्ली सबमे प्रदूषण दुआरे ओर गर्मी लगै छै गाछ वृक्ष कनि कम छै तऽ बेसी समस्या छै गाम में की छै गाछ वृक्ष बाड़ी झाड़ी दुआरे नय लगै छै ओते गर्मी
बस बढ़िआ छै बैसल छी आब होइया जे फटाफट काम उ साड़ी के फोल लगाकऽ दऽ दियेन
हँ कनि डार पीठ सोझ करऽ के मोन करैत हेतैन कखन निकल थिन हमरा तऽ बुझाइया दू बजे तक निकलता हँ हँ गर्मी दुआर गर्मी दुआरे काजो स मोन अप सियात भऽ गेल
निकलथिन वएह डेढ़ दू दू बजे कऽ निकलथिन
दु बजे तक निकलथि अच्छा ठीके छै डेढ़ घंटा त तैयो हमरा लगैया लागि जेतै अपना घर से ओते दूरी छै हँ
छै पाँच बीस मे
आ ओ तऽ बुझाइ यऽ आनंद बिहार
आनन्द बिहार स छै हँ पाँच बीस मे ट्रेन रोज खुलै छै तब घर पहुँच जायनगर पहु जाबऽ के टाइम अहाँ के
डायरेक्ट हँ सुन छियै बहुत नीक ट्रेन छै कहन कमे स्टेशन पर रुक कैय छै बेसी नय रुकै छै आ सबस विशेष बात की छै ने जे गर्मी मे ठंडा एसी रहै छै तऽ कनी कम कष्ट भेल ओना तऽ ओना तऽ जे दोसर ट्रेन सब जे होइए ताइ सबमे झड़क लगे छै रुखै छै तऽ हँ हँ आ कनि अथी रहल कनी सुरक्षितो रहल बुढ़ बुढ़ पुरान सबके लेल नम्बर रहै छैय हम तऽ हमु बेसी कोशिश केलो जे अपन केलो जे गरीब रथ से जाएब हँ हँ ताइयो जे कहथिन जे ओते विशेष नय छै बड़ बढ़िया ने एखन नय लगे छै तते पाय छैय हँ- हँ एखने लगै छै आ दोसर ट्रेन सबमे तऽ बुझते छथिन एसी दुआर कथी दन कहै छै ताइ लए दुनियाँ भरिक पाइ फूकय पड़ैत छै बड़ महक पैड़ जाइ छै स्वतंत्रता सेनानी सब जे होइया हँ काइल खानी एकटा लोकेन छथिन हमरा सबके बगल में ओ काल्ह साँझ मे स्वतंत्रता सेनानी से एल ऐलखीन हें हँ हँ मुदा हुनकर एसी वाला टी टिकट छलनि हे तब हमरा लगैया ठंडे मे आराम से ऐलथि हे
गाँव गेल छलखिन हे
अइब हँ कसगर रहलखिन अइ बेर डेढ़ मास पर आयल छलखिन हे हुनकर माँ सब गामे मे रहै छनि कि ने ताहि दुआरे चलि जाइ छथिन अपन हँ रहि एल बच्चा सब अपन कनि घुइम लेलक आम ताम खा लेलक आ अपन आबि गेली घूमि फिर कऽ हुनकर श्रीमान असगर छलखिन हे रहति आ ओ अपन असगर गेल छैलथि हँ ड्यूटी वला के तऽ दूटा हँ दू टा ऐनाय जरूरी रहै छै किने चाहितथि तऽ जा सकति छलथि हे कियकि हुनका ओ घरसँ जे काज करे वला छनि से छलनि जे नय गेला नय ओते ससुर ससुराइर मे आब भगत नय नीक लगै छै कते लोक के सोहनता नय न होय छै छनि सासुर मे हँ नय यै बहिन हुनका मे साउस सा झड़क बाइह लगै छनि नय छनि बनब
ओ तऽ बड़ा मौगीआह छथिन यै
हँ बेटा के जे उपनयन केने रहथिन तऽ कहाँ दनु बरुआ के नानी कहाँ एल थिन भीखो तीखो नय देलखिन जबकि एकेटा नति तऽ छनि कहाँ दन तकरा भिख नय देलखिन हँ नय बननता छै आ हिनको बरदास ती नय छनि दुनू मे से किनको बर्दास्ती नय छै हँ हँ तही दुआरे तही दुआरे खाली मन केने रहथिन बहिन उपनयन सनक कि दिल्लीये मे केने रहथिन ह आ विध सब जे होइ छनि से नीक स नय पार वैष्णव छथिन कि ने कंठी लेने छथिन त कहलखिन नय बलि प्रदान हम नय देखब हँ तै दुआरे हँ राधे राधे के कंठी लेने छथिन पहिरने छथिन तऽ बलि प्रदान रूका दुआरे नय आ
तीके ओ तऽ करबाक चाही कि ने
से बुझै छथिन कहै छथिन जे साल भरि पर जाक पातरि द देबै तेहनो कहूँ भांज भेलैया आँ जे मूड़न उपनयन के जे पातरि पड़ै छै ओ तऽ नियमित ओहि दिन
मूड़न उपनयन जे जे रीति रिवाज से हे जै से गांव मे हेतै से एतऽ थोड़ी न हेतय त दाय यै किया अथी केना भेलै यै कनिया कथी कहै छै ओकरा
मटि मंगल सभ कहाँ किछ भेलय ओहिना विध लेऽ पांचटा सोहागिन चलि गेलखिन आ ओहिना की कहियैन अ इम्हर उम्हर टामन गुड़िया कऽ क कहुना कऽ भेल गेलै बांकी विध तऽ बुझै छथिन भऽ जाइ छै कहुना कऽ चरकट्टी सब तऽ पार लागि जाइ छै लेकिन ई माटि मंगल बसकट्टी आम महु बियाह ई सभ नय न पार लगै छै नय भेलै कतौ स पात के व्यवस्था केने रहथिन जेना तेना बुझथुन तानिये पड़ले बरुआ के
बुझियौ
ह ओते नीक से नहि नहि फेर कर्ता की अपन जेना तेना तानी दिया देलखिन अपन
तऽ सँ बढ़िआ
हँ भोजो भात हँ भोजो भात के कोनो विशेष व्यवस्था था ने बड़ बढ़िया हँ कमे साधन मे हँ कमे साधन मे निपेट गेलखिन हँ बुझथुन उपनयन के कते भोज होइ छै चारि चारि पांच पांच दिनका भोज होइ छै उदोग के मरब ठट्ठी के बसकट्टी के एक दिन दू दिन के भोज कऽ कऽ जेना तेना कऽ कऽ अपन पार लगेला आ पाइ बचेेला हँ हँ हँ सएह से भेलय जेना तेना हं एकटा चीज केलथि ननैद सभके सभ सभटा के सोन देने रहथिन पवित्र कानमे का हँ ताहि सभमे खर्चा केने रहथि निक जकाँ हँ
एते बिगहा के गाँवमे अपना गाँवमे होयत ओहिलेल बाहर भीतरऽ थोड़े ने हैत
विधान भेलनि नीकसँ आ सौखे मनोरथ ओहि हिसाबसँ पूरा भेलनि हं
केनै छै त केना गाँवमे कते छै मूड़न उपनयन अहाँके
बिआह दान बरू बहिन बाहर मे कऽ ली लेकिन मूड़न उपनयन नहि नीक लगैत रहे छै हँ ई सभ चीज गामे मे निक लगे छै सेहंतगर लगे छै
काज छलनि हन ओ अपन केलखिन हन हम अहां तऽ देखबे ने करबै
ताहि दुआरे हं बाहर मे बड़ दिक्कत भऽ जाइ छै हँ नहि कै सकै छै कि तैयो ई न ई जे कहथिन कहे बला तऽ पीठ पाछू बजबे करे छै ने मुँह पर नहि कहे छै लेकिन हँ
हमहुँ सभ मुहो पर कहल कहबा कहलियनि रहे जे नहि करू
नहि करू लेकिन आइ काल्हि तऽ लोक अपन जुइत चलबै छनि कि नहि कहाँ ककरो सुनै छथिन आइ काल्हि खुद हँ हँ अपने जुइत च